हा जय जय झूलेलाल भाभी।
जय झूलेलाल भाभी कीअ ठीक आयो?
हा हा हा बढ़िया तव्हां पांजो ॿुधायो तव्हां कीअं? हैलो।
ता ॻाल्हायो
हा तव्हां हा थोरो नेटवर्क इशू इशू हूंदो हा थोडो नेटवर्क इशू हूंदो मां थोरो ॿाहिर निकरी करे ॻाल्हायां ती तव्हां और तव्हां ॿुधायो पांजो काथो तव्हां?
नागपुर मां।
अच्छा अच्छा तव्हां नागपुर मां असां अयोध्या धाम अयोध्या कैंप मां।
अरे गजब अयो
ह जी जी जी बिल्कुल।
हे एडन अलॻ अलॻ शहरन मां ती मां माण्हुन सां ॻाल्हायां की मूंखे लॻे तो मां घुमी ती अचांव।
हा हा बिल्कुल उन्हन जे बारे में जानकारी रखण सां कोई नागपुर में बि तव्हांजो कोई घुमण हो हूंदो न?
न हाणे हिक सां ॻाल्हाइण त उहे अजमेर मां त कोई जयपुर मां कोई इलाहााबाद मां कोई राजस्थान मां। उतां जी शयूं ॿुधाइन ता त मूंखे त हिक द्रश्य तो
लॻे तो हा जीअं साम्हूं अचे तो जीअं लॻे तो असां ई हुते बीठा आयूं।
न उह ई न हाणे तव्हां अयोध्या चयो त राम मंदिर अची वयो।
जी जी बिल्कुलु बिल् कुुल हाणे बि हिक काथो जी माई अ अन भाभी जी ॻाल्हाइन पयूं त उहो बि आयो ज राम राम मंदिर जे मथां ई चर्चा करन पयूं हाणे। चइन बि तव्हां वया हूंदा मां चयो हा जी जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ख़ूब
पहरां जेको मतलब न न पहरां जेको हिकदम मतब चइबो आह न हाणे अॻ
हा जी हा। हाणे हा हाणे त ख़ूब अची वयो हाणे त योग योगी जी ने अयोध्या होदे ॾाढो ध्यान ॾियन ता पया। छो जे की हिते माणु अचन ता न घुमण। त पो सड़कियूं वड़कियूं सभ हा ह हा। बढ़िया हले तो पयो।
हिञ हाणे डेवलप
हा हा बिल्कुल बिल्कुल हा हा। थे भी थो अञा अञा कम शुरू आहे जी जी म परे आई हिक अध घंटो लॻंदो आ।
अच्छा हेतरो परे अथव हा ॾह किलोमीटर ॾह ॿारह किलोमीटर।
न पंज न ॾह ॿारहं न हूंदो पंज छह सत हूंदो बस।
छह सत किलोमीटर त पो तांखे अध घंटे खां वधीक केन लगंदो।
हा असां पांजी सवारी सां वेंदा आयूं त अध घंटो न त त ईअं मां गाॾी वारा बीहांदा वेहंदा लहेदां न घं घंटो लॻाए छॾींदा एन।
अच्छा।
असांजो कॉलेज उते ई आहे त।
त कॉलेज मतलबु तव्हां मतलबु तव्हांजा ॿार कॉलेज में तव। हाणे अच्छा।
त। पोइ उते वेंदा आहियूं त उते ॾिसंदा आहिन पंद्रहें च इहे त ॿारह स्पीड में हलाईंदा त पंद्रहें मिंनटे में। पहुची वेंदा आहिन।
हा।
चवंदा आहिन मम्मी असांखे पंद्रह मिनट ई लगेंदा पर राम मंदिर जी। शोभा ॾाढी नियारी आहे ॾाढो छा त रामलला जो दर्शन आहे।
हा ऐं पूरो पूरो ठही वयोतव हाणे अयोध्या।
हा न अंञा पूरो विक्स हले थो पयो अञां कम उते हले थो पयो।
हा -हा- हा। हैलो।
थोडो बहुत रुके थो त पोइ बस।
हा उते मीहुं वग़ैरह शुरू थियो आहे बाहेर हाणे मीहुं।
कन थियो आ। अञां त थियो आ महीनो शुरू।
हा असांजे नागपुर में ई लॻे थो। थियो आहे जेतिरो माणु सां ॻल्हयो न काथे बि न थियो असां नागपुर में टि्न चेयन ॾींहंनि खां रोज़।
नागपुर में बढ़िया अथव थी वयो आहे त बारिश सुठी आ। हिते त बारिश थिए नथी त गर्मी ॾाढी वधियल आह।
अच्छा।
त्हां हा गर्मी ॾाढी वधियल आहे हिते यूपी साइड गर्मी आहे ॾाढी। तव्हां वटि हाणे गर्मी त घट।
नन असांजे हिते त हाणे बारिश पयेती चेयन पंज ॾींहंन।
हा चेनी हा- हा- हा त पोइ बढ़िया माहोल। थी वयो हूंदो न थद्दो।
हा- हा बढ़िया लॻंदो बल्कि हाणे भी वञं।
हा। ॿारन जा स्कूल भी खुलजी वया हूंदव हा हा। तीस तारीख़ खां हा त अॼु मुहर्रम पइजी वयो आहे न हा अॼु महर्रम पइजी वयो न।
न न उस पहिरियों उस हुई पहिरो उस हुई न त सरकार जी। कीअ तारीख अॻते वधाई अइ
हा हा सही कै असांजा बि पहिरयों पंजवीह जून म मई जून खुलणा हुया त वरी हाणे पो उणट्रीह जून करे छॾियन
अच्छा
कंहिंजा उनतीन जून कंहिंजा हिक टीस जून ईअं खुलंदा पया छो वरी कुछ छंछर त विच में पये थो त वरी सिधो सिधो चयंदा अॻो पो सूमर ॾींहुं खोलंदा
हा उनतीस तारीख़ जो भी कबीर जयंती आ त उहाो भी छुट्टी आ
हा -हा- हा त ओर तव्हांजी नागपुर में कुछ
छा
ता मंदिर आए घुमिण जा मंदिर हा कुझू घुमिण जा स जॻिह आहिन।
वरी ॾिसो हिते त हियो आए। कि ऑरेंज सिटी।
हा आ, ऐं माता रानी जो कोई मंदिर
हितां जो उइ ॾाढो फेमस
हा नाग पुर जा ऑरेंज हा मालूम आए संतरा में, हा तांहांजी बि कटिजे बि थोङी त ना नागपुर जा संतरा फेमस अनि, असांजी निराण रहंदी आए नागपुर में वॾी। उह जॾहिं मोकलंदी आए, त पो मिठ्ठा मिठ्ठा संतरा हूंदा अनि हुतां जा।
हा त माण्हू मेन हिते ईंदा अनि। सही आ बर्फी थी वेंदां त जेके माण्हू अचनि ता। पो वरी बर्फी वठी अचनि पंहिंजे रिश्त घर जे लाइ।
हा हा, जी जी, बढ़िया न आ उते ऑरेंज बर्फी हा हा, त तांहांजे हुते हिकु माता बि त अथव कुराड़ी माता? ता हा
हा
कुराड़ी माता जो दर्शन कयो तव कॾहिं? चयंदा अनि उह ट्रे रूप बदलदी आ माता!
हा कयो आह न, हा कयो आ कयो आ।
हा न मां हिकु भेरे ई आई हुयमि, नागपुर मां ॾाढी जॾहिं नंढी हुयमि। त असां म माता वाता जो मंदिर हाण, हुन खां पो त वरी अचनि न थियो आ नागपुर।
त ट्रे रूप मटिदीं आए त कीअं?
मतिलबु जीअं तां सुबुह जो वेंदांव न त शैशा अवस्था में माता नज़र ईंदव ॿार जे रूप में। वरी मंझंनि जो, हा मंझंनि जो वेंदांव त तांहांखे जवानी में नज़र ईंदंव। ट्रेयो रूप वरी रा शाम जो हिनन जो बदलंदो आ माता जो त प्रोड़ा अवस्था। तां शेद न जानकारी तव?
म मंदिर उहो ई मतिलबु
हा मंदिर उहो ई मु र्ति बि उहाई पर उन्हीअ माता जो चमत्कार इहो तव बिल्कुल। बस हा पो बस तां सुबुह खां वठी अगरि तां शाम ताईं वियो ता ते त पो तव्हांखे ट्रीनि दर्शन ट्रीनि रूपनि जो थींदो।
अच्छ
उतां जा उतां जा वॾा जेके ॿुधाईंदा अनि पंडित ॿुधाईंदव।
हा
हा पंडित ॿुधाईंदों उ हुतां जो पुछजोस कंह ॾींहुं वञो त पो पुछजोस त ॿुधाईंद व। छो त की मांखे बि मांजे वॾिन न ॿुधायो अयनि मां त ख़ाली ॾिठो काने, मांखे बसि इहो ॿदिलू मां कुराड़ी रूप में आहे माता इन ला हुनखे कुराड़ी माता त चंयदा अनि। छो जो वङा वृद्धा अवस्था बि धारणि कंदी आह न, हा हर हाणे ज जेकी सरकार वे ठी आह न उह मंदिरनि ते वधीक ध्यानु ॾिए थी न, छो जो पहिरों गंदगी थी वेंदी हुई मंदिरनि में त हाणे उअ सफ़ाई थी वई आह।
हा।
हिन मंदरनि में सफ़ाइयूं रखेन थी पई सरकार ॾाढी। सुठो ई हले थी करे थी पई मां त चवंदमि।
न सुठो त ॾाढो मोदी सरकार मतिलबु चइबो न ॾाढो सुठो थी करे पई मतिलबु कमु थींदे ई असां हाणे था ॾिसूं जॾि खां हिय सरकार आई आ। पहिरियों कुझु कमु थींदे न ॾिसंदाससे, भारत खे न ॾिसंदासीं कि डेवलप तो थ थिए पयो। हाणे कमु हाणे मतलबु नालो भारत जो ॾिसण थो अचे जेकी हा कोई भारत नाले जी शइ बि आहे, हा हा।
मतिलब ॿिए नंबर ते या पहिरें नंबर ते अची वियो आ।
हा, हा हे हाणे पी हा, हा। हा न हे हाणे सह में पंहिंजी पहचान पूरी उजागर करे छॾी थई। पंहिंजो पाण खे प्रूफ चयो थई हा। सही ता चओ पया बिल्कुलु सही था चओ तव्हांखे पूरो अपडेट अथव न। हु, हु तव्हां बि सुठो अपडेट रखंदा आहियो।
हा छा चओ पिया दीदी थोरो नेटवर्क इशू हुयो। हा, हा।
मतिलब पया।
हा, हा।
न त कंहिं कंहिंजा ॿार वॾा थींदा आहिनि न त हुनन्हनि खे नॉलेज घटि हूंदो आ। लेकिन तव्हांखे सुठो नॉलेज थव शयुनि जो।
न दीदी बसि इहे ई तव्हां सभिनि जो वॾनि जो आशीर्वाद। पुछी पुछी करे बि ईंदो आ नॉलेज। थोरो टी वी में ॾिसंदा आहियूं, पढ़ाई असांजी शादी त थोरी जल्दी थी वई हुई त पोइ एतिरो पढ़ी ख़ाली ग्रेजुएशन ई करे पायासे।
तव्हांजा ॿार हाणे छा था करनि तव्हांजा ॿार कहिड़े कॉलेज मतलबु घणे क्लास में थव?
हिक बेटी त पढ़ाईंदी आ ऐं बी एड बि करे थी पई वॾी वारी ऐं हिकु हा ट्रे बेटियूं आहिनि मुंहिंजे पास।
अच्छा।
हा त हिकु हिकु ग्रेजुएट एशन करे थी पई हिकु, हिकु जेकी आहे मास्टर कयो थईं हि इकनॉमिक्स आ, उहा बि बी एड बि करे थी पई ऐं टीह अञा नंढी आहे उहा छहें में पढ़ंदी आ।
अच्छा।
हा हा।
त ॻाल्हाइण में बि एतिरा वॾी उमिरि जा त नथा लॻो नंढा ई था लॻो।
तॾहिं न की मांझी शादी थोरी जल्दी थी वई हुई। तो ॿार वॾा थी विया आहिनि। बाक़ी ठीकु ई आ दीदी, जीअं हले पयो।
हा, हा, न, न सभ में सभ में सुठो चओ सभ में सुठो। सुठो, सुठो चवंदव त सुठो सुठो थींदव, हा बल्क की सभ में राजी रहो राम राजी कोई ॻाल्हि जी उवई चिंता न कयो सभु राम राजी रहो। सभु सुठो आ, भॻवान रहि लाइ छत ॾिनी थईं, पंहिंजो परिवार ॾिनो थई ॿियो छा खपे? कंहिंजी मौहताजी थोरी न भॻवान जी दया सां त बसि बसि ॾाढी बढ़िया तव पंहिंजो घोटु ॿार बढ़िया फैमिलीअ में वेठा आहियूं परिवार ख़ुश छा हाल आ बढ़िया मस्त। नव एन ख़ुश ख़ुश रहो। ख़ुश ख़ुश थींदा वेंदव।
असां हलदा ई मज़े में आयू आ दीदी कि चएदा आऊ भई अ दुखु दुखु करे करे कुछ करिणो कान्हे ज़िंदगी इहा ई चइनि ॾींहंनि जी मिलियल आहे।
ॾिसो धूप औ छांव जेकी आ उहा प्रकृति में बि आ।
हा बिल्कुलु बिल्कुल बिल्कुल
प्रकृति में बि आ असांजे मतिलबु वातावरण में बि धूप
धूप हा बिल्कुलु हा त भॻवानु असांखे ॾि खायो थेए न की हर हिक में ख़ुशि रहो जॾहिं भॻिवानु ॾिसे त हिकु सुबुह सू सूरज कढे थो त शाम जो चंडु बि कढे थो।
बस बसि सुबुह थिए थो त शाम बि थिए थी हा
हा प्रकृति नियंत्रण में रहे हा न दीदी हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां सभिनि जो आशीर्वाद हूंजे त सभु चङो सुठो ई सुठो
न न न भई बिल्कुल बिल्कुल। राम राजी सभ राज राजी।
हा चङो दीदी जय
हा हा जय झूलेलाल।
ी कतदा कट क्यु नही रही है, कट तो गई। नही कट रही है डिस कनेक्टेड नही हो रही हे पता नही क्यो अभी बि चल रहा है। हं